हेलो
की हाल छय यौ मुकुन्द भइ
बढ़िआँ छै बढ़िआँ कहलहुँ कतयिय आइ काल्हि
अभी तऽ हम फिलहाल अभी एकदम सुन्दर दृश्य छै अहाँके नहरके बगलमे घुइम रहल छी ह अरे अभी एकदम अलगे नजारा अहाँ के देखऽ मिलत
की बात कऽ रहल छियै एहन की होइ छै नजारामे कनि हमरो बताउ हमहुं कनि बुझियै
देखियौ सबसँ पहिली बात अहाँके बता रहल छी कि अपनासब तऽ गाँवसँ बिलोंग करै छी
जी
ठीक छै ने आओर गाँव तऽ गाँव होइ छै ठीक हइ ने
बिलकुल बिलकुल
ओर अहाँके हम एतेक बता दी कि गाँवके सबसँ बड़ा प्लस पॉइन्ट ई छै कि हरियाली सब देखऽके मिलत ठीक छै हरा भरा मैदान रहत ठीक छै आओर पॉल्यूशन के कोनो ओहन अथी नय रहै छै
हूँ हूँ
पॉल्यूशन नय रहत अहाँके गाय रहत महीस रहत ई सब देख
ई बात तऽ अहाँ ठीक कहलियै सदाम भइ हमरो गाँवमे किछ एहने हाल छै हमर गाँवके जे हमरा घर के बगल से जे बाध के रास्ता गेलै या ओ बाधक ओ बाध के दृश्य एते खूबसूरत लगे छै स्पेशली अखन बरसात के मौसम चइल रहल छै तऽ एहि बरसातके मौसम में ओ जे हरियाली देखय ल भेटै छै जे अहाँके मैदान पूरा हरियलीसँ भरल रहै छै ओहिपर पइन पड़ल रहै छै और मिट्टी के जे प्रफुल करऽ वला सुदर सुंदर महक अबैत रहै छै ओ तऽ ओर मोनके गौरवान्वित कऽ दै छै ई मिथिलाके हमर हमर गामक ई खूबसूरती छै ई प्रतिष्ठा छै आई मतलब एकर क तक वर्णन केल जाउ कम छै बुझलियै हमरा घर के बगल से बहुत सुन्दर जीवस धार निकली है ओ धार जे छै हिपर जहन हम साँझ के टाइम में जाके बैसे छियै बुझलियै आ ओ पडन के जे हल्का हल्का आवाज कान में अबैत रहे छै ओ बड़ा सुन्दर लगै छै सुनऽ में ओ एगो मधुर संगीत से कम नय छै ओ बहुत सुन्दर सु मधुर संगीत छै
बिलकुल बिलकुल एकटा ओर बात हम कहै छी अहाँ
जी बताउ ने
आ अइआ अहाँ के जे हेन ने जे बाहर में जा जा के पुल सब देखे के मिले ये आह के गाँवे में देखऽके मिलत आओ ओहो बड़का बड़का बड़का बड़का पुल सब देखऽके मिलत ओर अभी तऽ अहाँके बरसा साावन के महीना आबय वला य ठीक छै ने आ सावन महीना देखबे करै छियै आ गेहूं रोपाइ छै है ने के ओ कहै छै धा ठीकै धान रोपाइ छै ओर अपनासब तऽ बचपनेसँ देखैत आबैत रहल छी के धानके केना खेती केना होइ छै ठीक छै ने
हँ हँ हमर पिताजी स्वयं धानक खेती करै छथिन
हँ धानके खेती अरे हम बचपनेसँ हम तऽ खुद काजो में पूरा लेरहा भुतला क एकदम कादोम है जे हम पूरा जे हइ ने मतलब ओकर खेती देखने छी आ रोपनेहो छी एतऽ तक धान
अच्छा हमरा तऽ ई सब एकसपीरियंस हम
नय यौ हम तऽ शौक सँ अहाँ के रोपने छीयै हम कादो में उङ्घराएल अछि हँ भूत बनल छी हम एकदम हँ मतलब बाबूके देखै छलियै ने कि धान एकदम रोइप रहल छै तऽ हम कहैत छ ई कथी छै होइ नय छै कि बचपनमे देखलियै आर बचपन में अहाँ अगर किछ अजीब चीज देख लेबै की ई धान की होइ छै आओ जबकि अहाँ ओकर चाउर खा रहल छी ठीक छै ने चावल बनाके अहाँ भात बनाके खा रहल छी घरमे रोज ओकर सेवन कऽ रहल छी लेकिन अहाँके नय पता कि ओ भात कतयसँ आबै छै
हँ हँ
हं ने तऽ ओ भार के धानसँ निकलै छै बीजसँ बनलै धान आ धानसँ बनलै चाउर आ चाउरसँ बनलै भात
तऽ हमरा बुझै नय छलय यौ
हँ हँ यौ मड़ पिहै छी अहाँ माँड़
मार तऽ बड़ पिहने छी भाय एगो समय छलैया सदाम भाई
कहियौ
एगो समय छलैए जहन हम अखाड़ामे कुश्ती लड़ै छलियै हा तऽ ओहि समयमे जे छै ने हम घरसँ डेली माथ की कहि जाइ छलियै कुश्ती लड़ऽ लए बुझियै
यौ बड्ड ताकत मिलै छै मारमे
ताकत भेटय छै मतलब बुझियो जे किछ अलगे प्रकार के ताकत भेटे छै हम आइके मतलब मार पीला के बाद जे हमरा दिन में फूर्ती अबै छलै हम दौड़े दौड़ैत अखाड़ा जाइ छलहुँ हें अखाड़ा में केला के बाद पहिले पुरा देह में तेल लगबै छलौं है बुझलियै फेर दंड मारै छलिए फेर कोदारि चलबै छलिय फेर पूरा मैट के पूरा तामै छलिये या बुझलियै आ तामला के बादमे तऽ हम रस्सी रहै छलियै ओतऽ एकटा ओहि रस्सी पर। मे हाथ के बल पर ऊपर चढ़ै छलियै य बुझलियै आ ओ सभ केलाक के बादमे कनी बॉडी के मसाज होय छलेया और मतलब मालिश होई छले या आ बॉडी के शरीरके मालिश केलाके बादमे जे छै। मतलब हमसभ कुश्ती लड़ै छलियै आपसमे घलियएै।
यौ अहाँकेँ अहाँकेँ मालूम यऽ एकटा बात एकटा बात एकटा बात अहाँकेँ हम आओर बता रहल छी ई मार के कि लाभ। हम बता रहल छै मार जेना पहिलका पहलवान सभ देखे छलिये कते एकदम धागर पहलवान सभ देखे के मिले छले अहाँकेँ पहिले पहिले जमानमे अप अपना सभके दादा दादी सभके जमानामे जे अहाँकेँ पहलवान सभ छलै आ कि हँ तऽ ओ पहलवानसँ मांड़ पियै छलै यौ। जेना अभिके जमाना मे अहाँकेँ ई कोल्ड्रिंक्स सभ चलैया ई तऽ अहाँकेँ केमिकल छै बुझलियै। हेलो। हँ तऽ माँड़केँ बात अहाँकेँ हम बता रहल छी माँड़केँ की लाभ छै
जी।
पहिलुका जमानामे जे दादा सभ अपना सभके जे दादासभ छलै दादासभ दादी सभ ओहिके जमानामे जे पहलवान सभ रहै छलै एकदम धाकर पहलवान सभ
हू, हू।
ओहि टाइम मे अहाँकेँ मार पिये छले य मतलब देखे छलिय डोलक डोल मार पियए छेले
हँ यौ ई बात तऽ अहाँ ठीक कहलियै यै
ओ डोलकऽ डोलकऽ मार पी कऽ ओसभ एकदम पैचो धाकर पहलवान छलै ओसभ बुझलियै हँ एते एते हट्टा हट्टा आदमी सभके बजार दै छलयौ।
एकदम पहाड़ जक ऊंच ऊंच पहलवान सभ रहे छलेया यौ डोला सोला के एकदम देह बॉडी मस एकदम हँ। सूर्य प्रणाम दड बयस की तहन अहाँकेँ मल्लयुद्ध होइ छलैया ओहिके बाद बाप र बाप ई सभ तक कहवला बाते नहि छै ई सभ छै अहाँकेँ
अहाँकेँ मालूम यए बाहरके पहलवान अहाँ बाहरक पहलवानसभ देख के आर देशी पहलवान जे रहत ओहिमे अहाँकेँ जमीन आओर आसमानके फर्क रहै छै।
बिल्कुल बिल्कुल।
हँ ओ किए उ देशी खाना खाकऽ ओ एतेक हट्टा कट्टा शरीर बनेने रहै छै।
हँ। अरे एकटा गप अहाँ बुझियौ नै भाई साहेब हेलो।
कियाकि गाव के जे खान पान होइ छै
आ हँ
ओ बाहरके खानपानसँ बहुत फर्क छै ने अन्तर छै अहाँके
बिलकुल अन्तर छ ई गप बुझियौ ने भााय साहेब जे ता के एकटा पहलवान जे छै बाहर के तीन टा पहलवान के धूल चटा देवा के शक्ति रखे छै ई बात हम मानै छिय कि नय मानै छियै
बिल्कुल बिलकुल
तऽ इएह ताकत छै एतय के पहलवान में हम तऽ एहन एहन कहानी सब सुनने छियै बुझलियै एखनोके समयमें एहन पहलवानसब छै जे कन्हा पर रस्सी बैन्ह के ट्रैक्टर घीच ले छै ट्रक घीच लय छै अहूँ देखने हेबै जन सोशल मीडिया वगैरह सब पर
तान फिलिम मे देखने छी हम
सुल्तान फिल्म में देखने छियै ने जेना
सुल सुल्तान फिलिम में हम सुल्तान फिलिम में हमरा एकटा बात सीखयके मिलल कि ओ पहलवान अपन जे गाँव के न कहै छै मिट्टी मिट्टी के एकदम बाहरो में एकदम पूरा प्रसिद्ध क देलके होइ नय छै कि बाहर कोनो पहलवान चल जाइ छै आ वर्ल्ड लेवल पर नेशनल लेवल पर खेलय ले चइल जाइ छै तऽ ओकरा आदत में कनि एन्नी ओन्नी भ जाइ छै कि देशी खान पान छोड़ दै छै ओर बाहरके खान पान खै लगै छै से ने यौ सुल्तान फिलिम मे हम देखलियै कि जे मिट्टीमे ओ पैदा भेलै आ जे मिट्टी से ओ खेललकै जे मिट्टीमे ओ खेललकै अहाँके उएह मिट्टी बाहर ल गेलै ओर ओनाहिते ओ देशी खान पान के साथ बढ़ बड़का बड़का पहलवानके एकदम चित्त कऽ देलकै ओ
हँ छैहे की इएह तऽ छै बेसी पहलवानके ताकत
हँ
खून में तेरी मिट्टी मिट्टी में तेरा खून आ ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच बीच मे राजू
बड नीक अहाँके ओहि में गानो छै ओ
गाना सब तऽ भाय छै इहे बहुत सुन्दर सुन्दर गाना सब छै ओ गाना सुनलाक के बाद में होइत रहे छै जेना कोन पहाड़ के तोड़क उनटा दियत नय बुझाइत रहै छै जेना नय
हँ पूरा अन्दर मे एकदम आइग पैदा भऽ जाइ छै ने
आगे हं आगे लाइग य जे सोे भीतर से ले छै जेना आब कोन की क दियै जे छै से
हँ कि अब गाड़ी ताड़ी के एकदम जे है उल्टाव लाइग
हँ हँ चाइर चक्का के धऽ क पलट दियौ तेहेन अंन्दर से पावर आबै शक्ति आबे लागै छै
हमरा त बड् नीक लागल हम त कमसँ कम नहियो तऽ अहाँके पचास बेरसँ ऊपर देखने हैब ओ फिलिम हम
अरे हमरा तऽ टेंशन भऽ जाइया एहि चीजके जे कहियो भोरे भोरे ई गाना ताना हम नहि सुनलियै अगर सुनि लेबै त बाय चान्स मान लिअ गाना जोसिया गेलियै अगर कही हम पचास साइठ किलोमीटर दौड़ क आब
नइ यौ एना नइ करब ओ सिनेमा छै अहाँके
हँ हँ से तऽ छैेहे लेकिन गाना मे जोश छै ने बुझलियै
हं सिनेमा ओर अहाँके जे छै अपना सबके रियलवला जे जिन्दगी छै जीवन छै ओहिमे फर्क छै कनि
जी ई बात हमरा बुझने छल बहुत धन्यवाद सदाम भाय
हूँ
ई बात हमरा अहाँ बता कऽ बहुत कृपा केलहुं हमरा पर
इ सब चीज अहा के मतलब आदमी आहाँ के गौर न करै छै नइ एहिमे बहुत किछु छिपल रहैत छै मालूम छै
बिल्कुल बिल्कुल
बहुत किछ छै एहिमे प ब ब स्टेशन य कतय जा रहल य कतय छलै टेक्नोलॉजी कतेक आगे बइढ़ गेल
हँ हँ
टेक्नोलॉजी अहाँके जमीनसँ चाँदपर घर बना देलक
बिलकुल बिलकुल टेक्नोलॉजी एत आग बढ़ गेल ह कि आ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी नइ गेलै आ टेक्नोलॉजी बहु टेक्नोलॉजी आ
हँ टेक्नोलॉजी यए हँ यौ सुनने छी हम अहाँके मीमो सुनने छी
हँ एकर मीम बनल छै कहलहुँ अहाँ सदाम भाय कतहु घूम फिर लए चलब
हँ चलू कत चलब यौ
उच्चैठ चलै छी ने बड़ा सुन्दर मन्दिर से सुनने छलियै या ओतऽ
हँ चलू हँ यौ ठीके कहलियै ओहि यऽ जे अहाँके देखै छियै कि पानि मे नावो सब रहै छै आओर बच्चा सबके झूलला सब देखैत रहै छि ओहो रंग बिरङंग के एकदम
हँ ओ पाछाँ में जे पोखैर छै ने ओ नाव तऽ फिलहाल एखन बन्द कऽ देल गेलैया लेकिन पहिले चले छलेैा और मंदिर के अन्दर के प्रांगन एते सुंदर छै ने जे अहाँ जहन अन्दर मे जेबे तऽ मंत्रमुग्ध भऽ जयत
हँ हँ मन एकदम खिलखिला जाइ छै यौ
हँ आब काल मे मुलेठ मे मस्जिद छै सेहो चोको स घूमैत फिरैत आब
हँ हँ हँ बिलकुल चलब चलब कहिया चलब यौ कही दू हमरा
चलू ने जहिया अहाँके इच्छा हुए आँय
डेढ़ तारीख फिक्स कऽ लिअ तऽ चलब
हँ हँ रेड तारीख फिक्स कऽ लियो कनि गाड़ी ताड़ी बना लियो कनि केश व चिटवा लियो
छी घूमने छी
तोरार सबा छियै हमर घरे भाय साहेब
अच्छा सौराठ स आगाछ अहाँके घर भेल ने
जी जी जी
अच्छा तऽ की होइ छै यौ सौराठ सभा गाछीके नाम बड सुनने छी
सौराठ सभा गाछी में जे छै से अहाँके सभा लगै छै बुझलियै आर सौराठ के नाम एहि दुआरे प्रसिद्ध छै कियाकी एगो समय मेऽ दुलहा के मेला लगै छलैया बुझलियै आ गाम गाम सब लोकसब अबय छलैए तऽ अपन अपन बेटीके विवाह करबय लए बुझलियै आ चुनि चुनिकऽ दुल्हा लऽ कऽ जाइत छलैया ई सब होइ छलै सभा गाछी मे पहिले
हँ यौ ओकरा बड्ड सुनने छियै कहैत छियै कि पहिले सभा लगैत छलै कनीआ बड
हँ एतबे ने एकटा गाछ रहै एतऽ पाखरिक के ओ गाछ जे छै अहाँके से अपने मोने मोला जाय छले अ अपने मोने खिला जाय छले हा ओ गाछ के अपन अलगे प्रति